हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार की हाल चाल अछि
हम ठीक छी अहाँ बताउ की हालचाल अछि
हँ यहाँ भी सब ठीके अछि काल्हि हम मोबाइल मे कॉलेजेकेँ किछु पुराना फोटो देखैत छथि तऽ अचानक कॉलेजे के दिनसँ बहुत याद आबै गेल लगेय
ई तऽ स्वभाविक बात अछि कॉलेज जीवनक यादी जखन आबैत अछि तऽ मन अपन प्रसन्न भए जायत अछि पढ़ाइसँ बेसी ओहि समयक अनुभव आ दोस्ती याद रहैत अछि
बिलकुल हमरा मोन अछि जखन स्कूले मे रही तखन सोचैत रही कि कॉलेज पहुँचला‌ पर जीवन बहुत बदलैत जाइत मुदा जखन वास्तवमे कॉलेज गेलहुँ तऽ ओ शुरू से शुरूमे सब किछु नव आ अनजानत लागैत छथि
हमर स्थिति सेहो ठीक ओहने छल पहिले दिन तो एतेक लोक देखी घबरा गेल रही अ कोनो कक्षा कतेक अछि शिक्षा के छथि केना पढ़ाई होयत किछु बुझाइत नहि छल
बिल्कुल हमरा स्थिति सेहो ठीक ओहने छल हँ पहिलाे दिन तऽ एतेक लोक देखैके घबरा गेल रही कोना कक्षा क कतेक अछी शिक्षक के छथिन केना पढ़ाइ होइ किछो बुझाइत नहि रहल
आ हमरासँ हमरा से एक बार एहन गलती भेलइ छल हम पूरा एक घण्टा गलत कक्षा में बैसल रही बाद मऽ शिक्षक पुछलनि जे अहाँ कोन विभागक छात्र छी तखन जाके गलती बुझाय
तऽ धीरे धीरे जा तखन मित्र बनल तखन कॉलेज पर घर जेका लागे लागत पहिने जे वातावरण अन्जान लागैत छल ओहिमे अपन अपमानक आबि गेल
सही कहलहुं कॉलेज जीवन मे मित्रक बहुत पैघ योगदान रहैत अछि कतेको मित्र एहन भेटैत छथि जे बादमे पारिवारिक सदस्य जेका बन जाय छथि
हमरो मोन अछि हमर मित्र‌ता सेहो एकटा ग्रुप प्रोजेक्टसँ शुरू भेल छल पहिने तऽ समय सऽ बातचीत होइत छल मुदा धीरे धीरे घण्टो गपशप होयब लागल
अ बिल्कुल बिल्कुल आ देखू एतेक वर्ष बाद सेहो हमसभ सम्पर्के छी ई कॉलेज जीवने सबसे सुन्दर पच मानय छी हम
बिल्कुल आ कॉलेज के चर्चा कैंटीन बिना अधूरा अछि
बिल्कूल सही कहलहुँ तब कैन्टीन तऽ मानो कॉलेजक दोसर कक्षा छै बहुत बेर तऽ पढ़ाइसँ बेसी समय ओतय बितै छै
हँ कैंटिनेमे बेसी के कतेक प्रकारके चर्चा होइत छै जे राजनीति पर खेलपर सिनेमा पर केरियर पर और कुछु परिवारों के बारे मे बातचीत छल तऽ कोना विषय बचल नहि रहल छल
ह ई त सही बात कलहु तू एतेको बेर एहन विषय पर बहस चलैत छलय जाहिके कोनो निष्कर्ष नहि निकल छल मुदा समय बहुत आनन्द मे बीतैत छल हमरा तऽ ओ चाय बहुत याद आबैत छथि आ स्वाद भेलय सामान्य छल अ मुदा मित्र सबक संग बैसी के पिबे मे जे आनन्द छल ओ एखनो कतहु नहि भेटैत अछि।
ओ आनन्द नहि भेटैत अछि जे भेटैत अछि।
तऽ परीक्षा समयके बात याद अछि?
हँ हँ हँ ओहो खूब आदत छैय। पूरा सेमेस्टर आराम आ परीक्षा आगेके समय पढ़ाइ चिन्ता शुरू भ जाइ छैय।
एक दिन पहिने नोट्स खोजब मित्र जै संग महत्वपूर्ण प्रश्न पूछब राति भरि जागब ईसभ नियमित प्रक्रिया छल।
हँ कतेक छात्र एहन छलहा जे पूरा सेमेस्टर मौज करैत छलाह मुदा परीक्षा समय एहन तैयारी करैत छल जे बढ़िया अंक ला आबैत छलाह।
हमरा तो एहन छात्र सभपर हमेशा आश्चर्य होइत छल। हम नियमित पढ़ाइ करैत रही मुदा परिणाम कतेको बेर समान भये जाइत छल।
शायद हुनका सभमे अन्तिम समय पढ़बाके विशेष क्षमता रहैत छल।
हँ ई बात सही छैय। बट पढ़ाइसँ अलग कॉलेज जीवन बहुत कुछ किछु सिखाबैत अछि। आत्मविश्वास समय प्रबंधन टीम मे काज करब लोकसभ व्यवहार करब ईसभ पुस्तक से नहि सीखल जा सकै अछि।
बिलकुल हमरा मोन अछि जे कॉलेज मे प्रश्टिकरण देबऽके समय पहिने बहुत डर लागैत छल। मुदा धीरे धीरे मंच पर बोलबाके आत्मविश्वास विकसित भेल।
हमरा संग ओ सेएन भेल। पहिनेसँ लोकक सामने बोलब कठिन लागैत छल। मुदा बाद में सामान्य बात भै गेल।
हूँ अहाँके कॉलेजे सांस्कृतिक कार्यक्रम सब सेहो आदगर छल।
हँ वार्षिक उत्सवक समय पूरा परिसरेमे अलग उत्साह रहैत छल। गीत नृत्य नाटक प्रतियोगिता सब मिलाक माहौल बहुत जीवंत भ जाइत छल।
हम तऽ दर्शक बनिके आनन्द लेैत रही मुदा यहाँ तक कतयके कार्यक्रम भाग लगैत रहै
हँ भाग लेबमे घबराहट त होइत छल। मुदा बादमे बहुत सन्तोष भेटैत छल। ओहि अनुभवसँ बहुत किछु सीख लेल भेटल।
कॉलेजेके यात्रा सेहो यादगार रहल।
बिलकुल बिलकुल बस में गीत गायब फोटो खिचबै। रास्ता मे मजाक करब ईसभ स्मृति अखनो ताजा अछि।
हँ सझ पूछू त कॉलेजाे पास तऽ एक आनन्द पढ़ाइ आओर मनोरञ्जन दुनूके सन्तुलनमे छल।
बिलकुल सही बात कहलु। आ जखन अन्तिम वर्ष आबि गेल तखन धीरे धीरे एहसास होय लागल जे ई समय अब समाप्त होयमे जा रहल अछि।
हूँ विदाइी समारोहके दिना तऽ बहुत भावुक वातावरण छल। सबके बुझा रहल छल जे आब त दैनिक भेँट सम्भव नहि रहल।
बिलकुल सही कहल कतेको मित्र अलग अलग शहर चलि गेला। कतेको नौकरीमे व्यस्त भय गेला। मुदा कॉलेजके य यादी सब की जोड़े के रहलन अछि।
बिलकुल हम मानैत छी जे जीवनके सभसँ सुन्दर चरनामे से एक कॉलेज जीवन होयइत अछि।
हम सेहो यही बातेसँ पूर्ण सहमत छी। जिम्मेदारी कम सपना बहुत मित्रता गहिर आ भविष्यक उत्साह भरपूर।
हूँ एहन समय फेर जीवनामे नहि आबैत अछि। मुदा ओकर स्मृति जवनाभर संग रहैत छथि।
बिलकुल बिलकुल आजतुक बातचीतसँ फेर ओहि दिनसँ याद आइब गेल।
हमरा सेहो अवसर भेटत तऽ फेर कॉलेजे जााक परिसर घूमी आबी।
ई विचार बहुत नीक अछि। पुरान स्थान देखलास से कतेको सुन्दर स्मृति फेर ताजा भए गेल।
ह ह तऽ ओहि बात पर आत अछि हम तऽ पहिले बेर घरासँ दूर रहे गेल रही। शुरू शुरू मे बहुत कठिन लागे छल परिवारके याद आबैत छल। विशेषके रातिमे।
बिलकुल सही केलहुँ हमर सङ्ग सेहो यह बहन छल। पहिले दू तीन सप्ताह तक प्रतिदिन घर फोन करैत रही। धीरे धीरे मित्र सब परिवार जकाँ भए गेल गला।
हॉस्टलमेमे एकटा विशेष बात छल जे कोनो समय कोना मित्राके ठोकरीमे जा सकैत कोठरीमे जा सकैत रही कखनो पढ़ाइ कखनो गपशप कखनो चाय पानि।
बिलकुल आ रातिक समय जखन सब पढ़बाक नाटक करैत छल तखन वास्तविकता आधा लोग मोबाइल चलाबैत छल।
हँ सही बात परीक्षा नजदीक आबै सबके अचानक पढ़ाइ महत्व बुझाए लगै छल।
हमरा मोन अछि एक बार राातिक दू बजे तक सब मित्र मिलीके पढ़बाक योजना बनाय रहल छलू।
हँ आधा घण्टामे पढ़ाइ छोड़ी क क्रिकेट ख लेले म निति पर चर्चा शुरू भए गेल छल
ही कॉलेज जीवन के विशेषता छै पढ़ाइके बीचमे सेहो मनोरञ्जक कमी नहि रहैत छै
खेलकुद मनोरंजक तऽ कोनो कमी नहि रहैत छै हॉस्टलाके भोजने चर्चा नहि करब
बिलकुल बिलकुल जरूर करब भोजनक स्वाद तऽ बहुत बेर साधारण रहैत छै मुदा भूख अतेक लागैत छल जे सब खा लैत
कतेक बेर तऽ हमसभ बाहहाँसँ समोसा चाउमिन आओर लिट्टी मङंगाबैत रहै
आ जखन ककरो घरसँ मिठाइ आ नमकीन आबैत छल तखन पूरा फ्लोर मे बाँटल जाइ छो
ई साझा करबाकऽके भावना बहुत सुन्दर छल कोना चीज टेबलेट देखकी नहि रहै छल
शिक्षक सभमे अहाँक प्रिय शिक्षक के छलए
शिक्षक सभयमे हमरा तऽ गणितज्ञ शिक्षक बहुत नीक लागैत छलह विशे कठिन रहैत छनि मुदा हुनकर पढ़बाक शैली बहुत सरल छन
अच्छा ई तो बहुत नीक बात लागैए हमरा एकटा प्रोफेसर छलाह जे कक्षा मे पढ़ाइ सङ्ग जीवनक सङ्ग अनुभव सेहो सुनेबैत छलाह हुनक बात अखनो याद अछि
वास्तवमे एहन शिक्षक केवल विषय नहि पढ़बैत अछि बल्कि सोचबयके तरीका सेहो सिखाबैत अछि
बिलकुल सही कहलु कॉलेजेमे किछु शिक्षक एहन भेटैत छथिन जिनक प्रभाव जीवन भरि रहैत अछि
हं सांस्कृ सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयारी सेहो रोचयके रहै छल कार्यक्रम एक महीना पहिले तैयारी शुरू भए जाइत छल केओ गीत अभ्यास करैत केओ नृत्यके अभ्यास करैत छथि
हँ बिलकुल आ किओ एहन रहै जे केवल सलाह दैत रहते मुदा काज किछु नहि करत
हँ एहन लोक एक समूहे भेटि जाइके छथिन
बिलकुल सही केलन औ हमरा नाटक प्रतियोगिताक समय बहुत आनन्द आयल छै लगातार अभ्यास मन सजावट असमवाद याद करब सभ अनुभव विशेष छथि
बिलकुल दर्द दर्द सफा के छै काली से जे उत्साह भेटैत छल से बर्ना